हँ कैसन छियै
एकदम हम बढ़िआँ छी अहाँ केहन छी
हमहूँ नीक छियै अहाँ अपन कहू की हाल चाल छै
हमहुँ एकदम बढ़िआं छै
अच्छा आर अहाँ बच्चा आ बच्चा सभ अहाँके के केहन छै
बाल बुतरू सभ सभ बढ़िआँ छै सभ
अच्छा ठीके बात छै आँ कतहु घूमय फिरयके प्लान गर्मी छुट्टीमे बनल छै की
सोचलियै तखन जे जायके हइ तनि कोनो धार्मिक स्थल या फेर कोनो अइसने जगहपर सोचै छियै जे कोनो घूमी फिरयवला जगहपर कहीँ जाउ
अच्छा
गर्मी बढ़ा दै छै तऽ कनि प्लान मे तनि चेंज हो जाइ छै आइ जायब काल्हि जायब बिहान जायब भोरे जायब साँझ होइ कऽ जायब इएहमे समय बीत रहल छै लेकिन जेयबै तऽ जरूर सोचलियै तऽ छियै
नहि तऽ अहाँ बना बनाय छै प्लान- उलान तऽ संगीऽ साथे जाइ
अहाँ अहु के अहाँऽ संगे लऽ ल जायके अगर अहाँ इच्छुक छी चलउ
आ तऽ सङ्गे घूमल जाइ छै कने बालो बच्चा के मन फ्रेश हो जाए
हँ त बच्चा आरके तनी मोन फ्रेश हो जाए मिजाज तनी ठीक हो जाय नया जगह पर जाय नया लोक के देखलक ह चटर पटर खाय लेल मिलल ओहेय तऽ ओकरा आरके चाही आओर की चाही
तऽ अहाँके घूमय फिरयके उन कैसन स्थान छै
घुमै फिरै कि बड़ा बढ़िया-बढ़ियाँ निक निक स् हँ छै धार्मिक स्थल भी छै अहाँ के एना अगर गार्डेन है पार्क छै मॉल उल जाय के छै तऽ वहाँ जा सकै छी शॉपिंग क सकै छी बच्चा बुतरु के खेले लेल बहुत सारा जगह है बगीचा आर हैऽ
पार्क उर्क छै आ ओ अहाँके ओ अहाँके स्थान मे वाटर पार्क भी अह
वाटर पार्क तऽ अभी के सीजन मे तो उह चल रहल छ। अभी जेहन मौसम छै तऽ सब वाटरे पार्क जैऽ है। सब के टिकट एते महंगा कऽ देल छलकै ने की बताउ अहाँ आ जहाँ दू दू सौ रुपआ एगो एगो इन। दू दू सौ रुपआ ले रहै हे सभी तीन सौ रुपया चार सौ रुपया छह सौ रुपया तक गवाह देलकै नोर्मल जे अहाँक दिन भेलै जेना सोमवार से, सोमवार से जे शनिचरके शुक्रवार तक के जे टाइम रहत। तऽ एहिमे पाँच सौ रुपया तक के टिकट लौ। आ जहाँ रविवार आयल शनिचर आयल तऽ बस छ सौ टिकट सात सौ टिकट एना बढ़ा देत तऽ अभी पिछले हप्ताह गेल रहि पिछले सप्ताह मे वाटर पार्क गेली न नया नया खुल छलै तऽ हम कहलियै चलू बच्चा आरके तनि ल गेल लऽ जायल जाइ हमरो तनी खाना पीना स तनि छूटकारा मिलत किचन से एक दिन के पूरा बाहरे खायब बाहरे पीब अपन आयब बच्चो आरके तनी चलू चलू चलू सब वाह वाह बुतरु आर के सब अपन सङ्गी साथी सब जाय रहाए तऽ हमहूँ चलि देलहुँ अपन देूर दूर वा ननद आर आएल है भौजाइ आर आयल है तऽ सभके साथ अपन निकलि गेली चलू ठीक छै ओकरो आरके बच्चा आर सभ खुश खाना के तऽ बड़ा अन्दर बड़ा महँंगाइ अच्छा चिप्स के पैकेट अहाँके जे बाहर मिलत दस रु- -पया मे ओ देत पंद्रह रुपया मे अन्दर बाहर सँ अहाँ खाना नै ला सकै छी तऽ वाटर पार्क मे खूब लूट मचले छै क की बताउ अहाँके
ए- जे पर्यटन स्थल के नाम पे बस बस बस पर्यटन स्थल के नाम पे तो लूट मचले छै
तब अन्दर के टिकट कुछ आओर वहाँके टिकट कुछ आओर बोल देत उ तऽ खाली एन्ट्री पास छै
बाप रे बाप आ अन्दर के खर्चा अलग छै
अन्दर के खर्चा अलग छै अहाँ के जे अगर अहाँके कपड़ो आर जे चेंज करे के छै स्विम सूट देत तऽ निक्कड़ देत टी शर्ट देत सब अलग अलग ओकरो अलग अलग वेराइटी छै अलग अलग ओकर चार्ज छै अहाँके दै के
पूरा व्यवस्था दै छै
पूरा व्यवस्थामे तऽ कोइ कमी नहि बहनजी व्यवस्था तऽ पूरा छै तऽ ओहे ने अहाँ अपना पैसा दिब जते पैसा देबै ओते बढ़ियां व्यवस्थाक आनन्द लए पेबै पैसेमे तऽ आगि लगबै के है
सही बात छै भाय व्यवस्थाके हिसाबसँ पैसा बहुत निकलियै छै
उहै तऽ सब जगह अहाँ से सोचै बाला बात छै जे सब जगह पानि के कमी छै हो रहल छै बहुत किल्लत कोनो कोनो इलाकामे तऽ पानि नहि छै बुझली
उ तऽ डेम डेम के तऽ वहाँ पे जतना के
आ गर्मी मे यहाँ हमे सोचे छियै जे कब बारिश होतै कब बारिश होत यहाँ पर एगो एरिया बना देलकै हन रेण डांस के एने तु पानी ओने तो पानी है अहाँ अपन हँ गाना आर बजा देत बढ़िया से आज ब्लू हे पानी पानी
बस बस बस ओतने मे तऽ डांस होवे छै आओर सबके की छै बालो बच्चा के मन हरियर हो जाइ छै आ बाल बच्चा के माइयो बाप के
पी रहे है हँ व है ह ऊपर से ही है कि बचा चा आर लेल भी तनी सुरक्षित सुरक्षा आरके व्यवस्था रखले छै वाटर ट्यूब आर देत जे छोट बच्चा छै ओकरा आरके लेल अलग देल रहत एते लेवल के बोल कते एज के बच्चा है लेन तक नहि जा सकै छै स्वीमींग पुलसँ अलग होत इहो छै ने सुरक्षा के भी मतलब ध्यान रखने छै
हँ हँ सही बात छै
मजा तऽ बड आबै छै
हँ भाइ तऽ घूमे के पर्यटक सरकार जे बना सरकार बना के देन छै कि भाय आ करके मन उदास करके कोई न जाय छै
तऽ सरकारो आर की करत ई सब बिजनेस मैन आर के चोचला होय छै पैसा कमबै के नया नया तरीका सब अपनैने छै
हँ तऽ सरकार के टैक्स भी तो सरकार सब
टैक्स देतै आ कते सरकारी आदमी ओहिमे घुसल होतेै ओहिमे सब के कोइ न कोई अपन कुछु ने कुछु परसेंटेज पर तऽ भेले होतै बाह
सही बात निक
सबके अपन हँ सब कमाइ सब घुमा फिरा कऽ तऽ वही जा रहल छै अपन आरके जेब ढीला होइल जाइ छै। ओकर आर के जेब हरियर होइल जाय छै।
हरियर हो जाइ छै तऽ तब ने सरकार अपन रोटी सेकै छै पब्लिक के
छिय जे चलू तनी घुम-फिर क आनन्द ऊ और सोइचे जे कब तू आनन्द नइ लेलैं हमरा ओरीके आनन्द होत
सही बात छै ई कोइ कहे के बात छै
तऽ तब अहाँके कही गेल गेली
अ अ इतना गर्मी दहीन छै ने कि कहूँ निकले के एकदम इच्छे नइ करे छै
ओ गर्मी तऽ बड्ड छै बताउ एते गर्मी एते गर्मी वहाँं के तऽ पानियो व वाटर पार्क के पानीयो शुरू- शुरू मे तऽ ठंढा -ठंढ़ा बझतै बादमे कीच लाके पानिओ गरम
गरम के साथ साथ नमकीनो लगे छै
हऽ नाम गे नाम गरम लग नहला मतलब चारि घंटा अहाँ एन्ने वाटर। पार्क मे नहा लेली हैंय इ उ राइड यूज कर लेली स्लाइड कर लेली ओकर बाद शरीर गरम भेला के बाद अहाँके हे अन्दर जााकऽ शावर लेके होत
सही बात छै भइ
बँडी अभी ठंडा हो जाय के की बॉडी गरम हो जाइ छै
हँ हुँ केतना बच्चा कि बीमार य बीमार हो जाइ छै।
तऽ हमर बेटी के एकदम की बताउ अहाँके हमर बेटी के सर्दी जुकाम सब भऽ गेलै।
है न।
तऽ एते सर्दी जुकाम भए गेलै जे हमरा सनू। सर के देखबैके भेल ह
पताअय ओनाहो पैसा खर्चा हो गए आ एनाहु। पैसा
तऽ दुनू तरफसँ पॉकेट हमर ढीला भए गेल
दोनो पट्टी से पाकेट ढीला भऽ गेल आ शरीर के कष्ट हो भइल से अलग अलगे
तऽ इएह सब देखलाके बाद तनी ई लगै छै जे फालतूमे गेली अपन घरेमे रहती रहै तनि अभी
ज्यादे बढ़िया होइ छै बहिन
की करके
आ बस अहाँके सभ हमराके सभ ठीक छै
ह्म
मौसम तनि ई सब मौसम ठण्डा भेल छै तो हमर स्वामी जीके इच्छा छै कि तनि लिट्टी चोखा बनावल जाइके छै
ओ हो हो हो हो
तऽ तनी ओकरे तैयारी में लगल छियै
तऽ हुनकर इच्छा के स्वागत
एकदम एकदम सात फेरा के साथ बचन मे एहू त बात छै
आँ
पीछा के मारे के नहि देबैके
बिल्कुल बिल्कुल
तब ठीक छै तनि जाइ छियै
ठीक छै बढ़ियाँ से तैयारी करू एकदम मस्त टकाटक बनाउ
ठीक छै हँ बहिनी ठीक छै कहियो टाइममे तऽ अहाँ भी आबै छियै हमार घर
हँ जरूर जरूर अहाँके हाथके लिट्टी चोखा खाइके आनंन्द लेब
एकदम एकदम एकदम स्वागत छै एकदम एकदम स्वागत छै भाइ पू- पूरा परिवार के स्वागत छै
चलू ठीक छै तऽ प्लान बनायल जेतै वहूँ आबयके ठीक छै तऽ अहाँ बनाउ खाउ आ खिलाउ ठीक छै रखै छी तऽ ठीक प्रणाम
ठीक छै ठीक प्रणाम